डिस्क कैट गेलौ नै।
हां ओ दस से बारह मिनट भऽ जाय छै तऽ कखनो काल कैट जाय छै कखनो काल कन्टिन्यू रहे रहै छै बुझाय या। कखनो काल कन्टिन्यूए रहै छै ह्म्म बात करब जल्दी बीत जाय छै। मम्मी संगे जे एक बेर बात केलियैन तऽ ओ बीतबे नै करै। मम्मी संगे की बात करबे लगे मे, हां मम्मी बाजे त हमरा हँसी ई लागै।
हां किछ समझे नै एतौ।
हमरा हँसी लगे मम्मी बजे तऽ।
की बात करिये।
हां आ मुबाएल के अवा आ लग भऽ जाय छलै नै तऽ मुबाएल के अवाज नै अबै। आ ओ अपने जे बाजे ए घर से ओय घर से अवाज सुनाए दिया से ते भारी मुस किल भऽ गेल रहै त हम कहि एना मे हम की
आ छतो रहै ते उ छत पर जाके बात कैरते।
हां। कोनो बेसी डिस्टेंस तऽ छै नै हां एतै छै।
मम्मी बात करतै।
हेले ने दहि नै गोर ले
हैया हेले ने गे।
गे सुन ना।
की भेलौ।
हेलो जाउ दऽ देलकौ नै ओकरा कहतियै कि ओ लास्ट मे जे के रिस्पोंड वला छै, तकर स्क्रीनशॉट सेहो भेजालै।
गै शालनी, हां। ओ की कहै छै लास्ट उम्म कही कैह दहि कनि किछ कहै छो, कथी कैह दी हेलौ।
लास्ट मे जे गूगल वला फॉर्म छलौ नै।
हां-हां।
ली वला किछो छलौ ए।
लास्ट मतलब उ जे किछ कहै छै सबमिट करऽ लेल ना लास्ट
हां-हां-हां-हां।
उ बला शायद भेजे नै भेजल वाए।
उम्म हमरा याद नै या एखन ते हे या बात करे दहि तै के बाद देख क हमरा भेज दिहा किया तऽ ओ कहलके भेजैले हमु ओतने बु झेत रहै छी तऽ सबटा भेज दै छी।
अच्छा, ठीक छै लास्टवला भेज देबौ।
ठीक छै हे या दहि एखन मम्मी के।
ठीक छै।
हेलो।
नहैला।
हेलो हां दीदी गोर लागै छीयो, हां नहा लेलु, पूजा कऽ लेलु दूटा रो टी खा लेलु।
आ हम एखन तक नहेबो नहि केलहुँ हेँ
अहाँके दुलारपुरेवला अथी लागल अइ
नहि नहि आन दिन तऽ नहा लैत छियै बारह साढ़े बारह तकमे हमहूँ नहा लैत छियै। बारह बजे तक ई सब साढ़े दस तक हँ तऽ ओ सब चलि जाइ छै आई खाने लेटसँ बनलै नओ बजेमे उठबे करै गेलैए चाय बनलैए आ ओ बौआ जे गेलै मैच खेलऽ हँ मै हं रवि दिन क बिना मतलब के अबेर होइत रहतौ किछु नहि काज कथु नहि इइ इहो नहि जे नहा लैत छी आ अपन करब सेहो नहि होइ छै जे काज खतम हेतै तहने नहैब अब। डू लगाउ, पोंछा करूं, बरतन धोऊ, खेनाई छलैए तो ओ आधा छि धा भऽ गेलै आब कनि कठहर तरह के रहतै तऽ ओ अपन नहाओ के एतै तऽ तरि लेतै तऽ भात दालि घेराके भुजिया भेलैए आब जाइ छियै नहेबै बैसल छे छलियैए जे ओ भुजिया भऽ जइतै ई फोन लऽ कऽ छलैए बैसल
ओ करयमे कनि टाइम लागि जाइ छै ने।
छैने एकटा छै तऽ ओहि पर आब बेरा बेरी भेल भात
नहि ओहि ले ओ नहि कहलियै ई लॉग-इन करऽ ले ई मोबाइल लए कहलियए जे एकरा सबके ओहिमे टाइम कनी लग
हँ हँ टाइम लागै छै तऽ ओ से करै छलैये ओना सब्जी उएह बनबै छै हम नहि एहिपर सब्जी बनबै छीै हमरा नहि ओरियाइत रहैए हमरा हैत जे केना करियै।
जा कियै गै ओ की करइ छौ तोरा? हेह जैह गैस सैह इहो नै
सब्जी अपन ओ बना दैत छैै आ बाँकी चीज हम कऽ दैत छियै
ओ मने पद्मीनी ओकरा हँ से से किए नहि हेतै हमहूँ ने भोरके केलाके बाद तकरा बाद कहै छीयै आब जे करबैं से तू सब कर कऽ कऽ अपनो खो हमरो खुआ
हम भात बनेलहुँ रोटी बनेलहुँ दालि बनेलहुँ चाय, दूध ईसभ हमर ड्यूटी छै आ सब्जी, तरुआ हँ सब्जी तरुआ ई सब छै छै ओकर ड्यूटी बर्तन धोनाइ, कपड़ा धोनाइ सब दिन घर पोछनाइ आ रवि दिन क ओ पोछतइ ओ साफसँ पोछतै आ हम तऽ अपन जे रोज दिनका ड्यूटी छै से पोछबै
आंचछा पोछ दही देखही ओ सब जे पवित्र रहतै तऽ ओकरा सब सुनही ओ सब जे पवित्रस रहतै पवित्रस करतै तो ओकरा सबके आगा काज देतै हमर सब के आब आगा नै ऐ। हमर सबके आगा तू सब छैं हम जे घिनेलहुँ जे केनउं से केनउं
जेना रखत तेना रहब भऽ गेलइ। तो ई वला घर छै घर मे कनि कनि टा कनि टा के मंन्दिर छै छै ओ अथी भगवान छथिन तऽ ई घरके हम अपन पोछि लेबै आब नहा लेबै एकटा कपड़ा छै धोब के ओ धो लै छियै ना
ओकरे अलकेवला घरमे रहै छी ने?
नहि नहि ओकर बगलमे घर छै ओकर घरमे एखन नहि छै अथी काज ताज चलै छै
एखन तक भे कम्प्लीट नहि भेलैए?
ओ छलैये कनि झड़ि तरि गेल छै झड़ि तरि गेल छलै आ अलकोके तबियत तबियत खराब छलै तऽ ओसभ परेशान रहै तऽ बगलमे घर खाली रहै, सटले छै।
तऽ की हेतै तऽ, कोनो में तऽ रहेके छलै।
हँ, एके देवाल छै। ओहि कात ओ अलका सभ छियै, एहि कात हम छियै।
ह ओकर वियाह नहि भेलए लड़कीके। अलकाके।
हँ भेलै बे, बेटो छै एगो।
हँ सेह तऽ ओहिबे बियाह लए सुनैत रहियै।
हूं, हूं पौंरके, पौंरके तै। दोसरा साल भेलै, बेटो छै जनवर अथी में, कथीमें नवम्बर-दिसम्बरमें बेटो भेलै।
हँ भगवती करै, सभके माता रानी शुभ कल्याण करथुन।
हँ।
हमरा तऽ भोर से लाइन तत्त खेल कने छै, ने भौलटे। तऽ हम फोन कऽ देबौ, ऐप खुजल रहतौ तखने हेतौ बात। दस मिनट पूरा ले तखन अपने कटि जेतै।
हम ऐपओ, हमरा कहि देबै तऽ हम खोलि देबौ।
हँ, कार्या ओय पर लिखल छै, एप पर। चौखुटका कारी-बुल्लू बनल हेतै, ओहिपर कार्या लि।
कथी कार्या।
आ अथी छै, हँ हँ।
ओऽ।
आ। एखन तोरा ओयपर ऑप्शन नहि एलहुए फोन करऽ वाला आ हमरो पर नहि। छै ऑप्शन आयल, हमरो पर नहि आयल छै, शिवानीवला लँ के हम फोन केलू हें। त अपन अहीसँ कऽ लेबै तऽ अपन कोनो पर तऽ पाइ एतै ने।
पाइ आबि जेतौ, ओ जो ओतऽ एडमिट अथी भऽ जेतै ने तऽ पैसा आबि जेतै।
हँ नहि ई कहलियै, जे मतलब बात सएह कहलकै जे देखिन ने ओकरा एक बेर आबि गेलै। पैसा अपना सबके देखबैय लेकिन विड्रॉल के अथि दै छै ऑप्शन, हम कहल। कनि दिन बतियाइ छीयै, तकरा बाद नहि देत हमर लेलक एखन तक कथि, हमूँ छोड़ि देबैन।
हँ तऽ आऔर की।
केलहुँ हेँ, आर तऽ नहि किछु केलहु हेँ। अपने घर परिवार नीक- बेजाय बतिएलहुँ हेँ, ककरोसँ। मलका ठीक छौ।
हँ ठीक छै मलका, एखन तऽ किछ से किछ होइत। ते रहै। हँ उएह गैस-तैस कनि बनैत रहल, एखन तऽ होइते रहते ने ई सब।
हँ हँ ओ तऽ छैए।
तइमें अपना सबके गैस के तऽ बुझले छौ।
ओ तऽ पूछअ वला बात छै, ने पूछअ वाला बात छै नहि कहय बला बात छै। कते दिन के। छै से, चाइर, चाइरो पाँच महीना भेलैए।
अक्टूबर मे डेट देने छैय बाइस अक्टूबर के।
तब तऽ चाइर महीना भऽ गेलै नै तऽ आब कम हेतै। तबियत खराब शुरुआत हँ तऽ चाइर महीना तक कनि बेसी बुझाइ छैय ने। तकरा बाद दोसर तरीका के बुझाइ छैय।
हँ हँ थाइक गेलहुँ पएर दुखाइए ई होइए ओ होइए।
हँ कमजोरी तऽ बुझाइते रहैत छैय।
हँ हँ। ऊपरसँ ऊपरसँ उ बच्चा सेहो अलगे परेशान करैत रहै छैय।
हँ दोसर बच्चामे तऽ होइते छैय। कतवो क्यो कऽ देते तो बच्चा तऽ मैंए लगमे जेते ने।
हँ हँ। ऊपर नीचा वाला घर छैय तऽ आर अपन दौरा दौरी भऽ जाय छैय।
बड्ड बड भऽ जाइत छैय लोक बना लैत छैय नै नै जगह छैय नै कोनो व्यवस्था छैय तऽ लोक बनबै छैय लेकिन देहमे आराम नहि ने भेटै छैय।
ह ह। तऽ ओहमे एखन खेनाइ तेनाई जे आयल छलैय तऽ गैस तैस नीचे मे छलै बूढ़ी सब ब बनबे छलखिन हे तो हम कहले जे नीचे रह दीहे ऊपर ने लीहे नहि तऽ तोरे पर पड़ि जेतौ अपन रह। तऽ ओहो बनेथिन तूहूँ बनबयें।
हँ।
तऽ नीचेमे गैस छैय तऽ ओहीठाम खाना पीना अपन बनैत छैय।
हँ तऽ नीचामे रहतै तऽ कनि नीचामे रहतै तऽ कनि भेल ने जे एकटा काज हम करै छी तऽ कनि दोसर आदमी कनि कोनो चीजके हेल्प कऽ देत। आ ऊपरमे रहतै तखन तऽ सभटा अकेले पैड़ जेतै।
आब सब्जियो काटयके तऽ हुनका दऽ आ ओ तखन कटतै। आ ओना तऽ नीचामे छैय तऽ अपन काटै छथिन।
दुनू गोटा हिल मिल कऽ लेते तखन कते काल टाइम लगतै।
हँ आ ओ सीढ़ी तीढ़ी पर होइ छनि चढ़ल उतरल ओ अपन जानि क अंठेने रह होइ छथिन बुझै छथिन जे काज चलते तऽ कोन जरूरी।
ने स्थूल भऽ जेतै आ चलैत रहत ऊपर नीचाँ करतै तऽ अपने आब एज भेलै हमरा सब कतहु पैघे हेथिन उमरमे किछुओ पैघ तऽ जरूर हेथिन। तऽ तहन तऽ की कहै छैय कनि ऊपर नीचाँ करथिन देह चलतै।
के त अपना सब के बेसी उमर पर बियाह भेल छैय, ओकरा सब के थोड़े बेसी उमर पर बियाह देखऽ में तऽ नवे नवतार जकाँ लागे छैय।
से हमरा सबके बस कथा के आदमी सब देखे छियै नानी नातिन बन क सब चेन छैय। ने छैय तो बनि गेल छ हमर आ हमरा तऽ सभचीज लए शौख लागलैए ने
अच्छा तोरो भ जेतौ आब तऽ देखे छियौ ओनाहु लो के लेटे होइ
कतेक लेट गिन भी अंगुलीपरमे तऽ मजा बुझा जाइ छैय। से बुझै छिये ने।
ओ तऽ छैय हे। जाबे जे चीज नहि भेल छैयताहि लए तऽ लोकके छैेय आ छड़े ल परेशान बैंक अले तंग क दैए, ओ फोन कऽ दैए, बुझी मोन रहैए एकदमसँ परेशान- परेशान भेल। ओ तऽ कऽ देने रहे की जान गेलियै कहिया स्कु कहिया हम उगरासग हेबै से नही कैह।
हम तऽ ओकरा तऽ फेर जहिया ओकरा अथि निकालते। तहिए ने जाकऽ ओतऽ अथी कर सिलेण्डर करतै, आर अपन अथी करबा लेतै।
मे ल आबे छै ने, जे कतऽ छै आदमी! तऽओतऽ एलै तऽ नहि रहियै, तहन ओ सूरज बाबू कहलकैन तऽ ओ हमरा फोन क के कहलखिन, तऽ मने मोन परेशान लागेत रहैया त ई सबसँ
से केना नहि लगतै, माथ परर जे चीजके वेट छै, से तऽ ओ वेट लगबे कर आइ त ने, उ जे माछ पर मे नै छै, जहन ओ उगरास भ जेतै, तहिया मोन चैन भऽ जेतै।
हेतै, अइ जीवन मे हेतै कि नै? मोने बेचैन लागैत रहै ह एकदम!
आब आब अगिला लौट ज क जहिया करतौ, ताहिमे निकालि देतौ। तऽ ओहिमे अपन जेतै, जा कऽ अपन क्लियर करा कऽ चलि जेयतै।
भऽ जेतौ सभटा, तऽ दुआरा लागि गेल छौ। सु ने बस अन्तिम एक झटका छो।
तते हुकरा के होैइ छै ने, जे भेलहो नहि बुझाइत रहै छै जे ई काज भऽ गेल। ततेक हुकरावलागे छै।
पूरा दम ध क। तहि दिन कहबी, अच्छा! ओ आइ सबटा भऽ गेल, बंद देर आया दुरुस्त पया। बात भऽ जेतौ।
सभटा ठीके हेतौ